और
ठीक छियै, अहाँ बतबू अहाँ केहेन छियै।
अपनो सब नीके या अपन बतबु।
हमु ठीके छियै बस मन दब या।
जा की भाए गेल?
कुछो नै भाए गेले बुखार भाए गेले हमरा। देह हाथ मे दरद छै, मौसम के वजह से छै।
औ दबाय आर नै लेलियै।
हां दबाय देलके रहै हमरा मालिक काएल खुना।
हां कोन-कोन दबाय खाय छियै?
कालपोलया और सेटराजीन यही सब देलखिन हें हम ते नै देखलियै।
तऽ अथी नै खाय छियै उ की कहै या ओकरा उ एन्टीबायटिक और कुनू
हां देलकैया लागै छै मुकासीरीन या फिर देलकैया।
अच्छा-अच्छा नै तब तऽ नीके या तब ठीक भाए जाएत उ अभी सीजनेबल या नै ओ तीन दिन, अढ़ाई दिन, तीन दिन रहै यऽ तकर बाद नीक भए जायत।
ओर अहाँ बताबू ने, अहाँ अपन कहाँ रहै छियै?
कहाँ रहब, अपन तऽ एक ओ कहावत यऽ मियाँके दौड़ मस्जिद बला बात। बुझलियै, अपन तऽ जे छै कि एते चीज य सुबह उठू जल्दी-जल्दी सँ। सब चीज करू, आर साढ़े आठ बजे तक ड्यूटी निकैइल जाउ। चाहे धूप रहै, या पानी पड़ै, या कुछो हुए। की कहब एत्ते परेशानये। इ धूप आ गरमी सँ जे लागैए कि माथा बाहर में कि फाइट जायत। एकदम माथे पर धूप लागैए। नहि गऽ जाय सकितौं घुमय लए, घुमय लए कऽ जेतौ घुमय कऽ। प्लान बनेलाओं। तऽ घर मे जँ छै दू-दू गो शादी बियाह लटैक गेल। आब ओकर तिलक में, ओकर। छै कऽ शादी में इंगेज भए गेलौं, कहीं नइ रही सकलौं। बच्चियों सब जँ छै कऽ पूरा परेशान भए गेल छै यो प्पाक।
अ ह वही बात तऽ होय रहै छै नहि।
तब ओय दिन बारा। ती जाय रहौ तऽ हम दोनो बच्चा कऽ जँ छै लए कऽ चैल गेलौ, चलो यहीं घूमलो बराती ए ब। च्चो सब बहुत खुश भए गेल।
नइ ठीक करलियै, भले ठीक करलियै लऽ कऽ गेलियै।
हमे एर बराती अभी तक नहि को देखलै। रै दुनू बच्चा में बड़ा पहिला देखलक बराती खूब, खुब, खूब नीके एकदम। उछल-उछल कऽ जँ जाइके सब चीज देखलक, करलक खयलक-पिलक। नहि बरातियों में सब बात-व्यवस्था बढ़िए रहए मैन कऽ च। चलू जँ।
ह बच्चा सबके तऽ यही नहि भए जाय छै।
आ दोसरा नशा-उशा। हम तऽ जानै छियै फैशन भए गेल यै, आजकल शादी- ब्याह में। ए औ संगीत वगेरा कऽ बूफे सिस्टम, ई तऽ आब गांव आओर में। फैशन भए गेल।
हँ।
लेकिन जानै छिये, पहिलुकबे शादी-बियाह में अच्छा लागै रहे, कऽ लोग एकदम नाच। तऽ गाबते गेले बैठ कऽ लोग। अ अपना मिथिला आर मे जँ छै कऽ खान-पान कहि तऽ। नाम होइ छै, अहाँके जँ। से आग्रह करलक, हौ लियो, हे ई करू, हो उ करु है दियो-दियो-दियो। आब लेकिन बुफे सिस्टम मे सँ नइ नहि आब दुगो-दुगो जैबे जाउ दुटा। एकटा दूटा एकटा, आदमी तऽ जँ मेन छै खाइयो वला नहि यऽ, पहिलुकबा आदमी बहुत खाय रहे। आब दू पीस सऽ तीन पीस में, तीन पीस में जँ यऽ आयके आदमी।
चौमिंग पऽ टूट परलै हिये।
हँ, आज-कल पानी-पूरी, चाउमिन, आइसक्रीम। अ ठंडा, इतने में खायके हमर दुनू बुतरू जेये पेट भैर लेलक। औकरा कहलहु जँ चलू खाय ले तऽ कहलक ठीक छै पप्पा जी चलू। आ गेल तहन तीनो कऽ पलेट मे लेलौ आ दोनो बेदरा हमर कुछ नै खेलक बुझु जे प्लेट मे लाए कऽ छोएड़ देलक कनियोटा नै खाय सकल कहलक पप्पा पेट भरा हुआ है, हम चलो ठीक है बेटा मत खाओ। हां एकदम बहुत खुश रहाए बहुत एकदम पूरा एक्साइट जे हुं। जाय घरी भी पूरा एक्साइटेड। कऽ हां हम बराती जाएंगे हम, दू दिन से उछल-कूद करै रहै। कि हम बराती जाएब, बराती जाएब। पूरा इन्जॉय करलक बराती मे।
ओ।
अब देखु नै आय खुना शाम अर मे निकलब गाम, गाम मे भी चचेरी बहन कऽ शा दी या।
औ।
हां उहो ठना एगो परेशानिये छै कुछो किलोमीटर जानाय-आनाय बहुत परेशानी या। ओ ओ। आ बारिशो के देखै छियै वहाए हाल छै, शादी मे पानी आर पैड़ जाबे के बाद ला एक शादी मे केतना गनजन होय जायया की कहब। सारा बात व्यवस्था करल घिनाय जायया।
दिक्कत भाए जाय छै।
त। बहुत परेशानी भाए जाय, हेयौ मैच आदमी बहुत शौक अरमान से ने सारा हां शो सजावट करैया ओय मे पानी उ नै कहैया कि उ शौक पर पानी फीर गेल। फिरे कहल जायया कि सब चीज एतना सुन्दर से शौक सजावट करू। ओयमे पानी पैड़ गेल त लाए अब सब शौक सजावट खतम।
हुं।
लो लाखो के लाख रुपैया लोग सजावट मे लगबैया, पानी पड़ैके बाद ओ कर की वैल्यू कोन कीमत रहत।
कोनो नै।
हां। आर कोन दूए घंटा खातिर ना बराती आएत आ दू घंटा मे खाय पी के चैल जाएत, वाएह दू घण्टा खातिर लोक लाखो टका खर्चा करै छै।
शौक रहै छै सबके अपन-अपन जो जहाँ जीता भाए जाय छै ओ ओने करै छै।
उहाए ने कहलौ।
और चाय, पानी भाए गेलै अहाँके नाश्ता पीना।
उ नै अभी ते नै भेलया आय कनटा लेटे से उठल रहौं। अभी उठलिये हां हां। अभी उठलिये ते उ वाएह मुबाएल देखै रिहै ते हम कहलिये अच्छा बहुत दिन भाए गेल अहौं से बातचीत भ की कहबै जे मोहन देखी जे विसरि गेलय हम कहलौं
हं, हमे त सोचि लेलियै रहे जे अहांँ बिसरि गेलियै
नै नै एहनो कहीं होइये लोग अपनो आदमी के बिसरैये देखिऔ बिजी आजकल सब ऐ केतनो आदमी बिजी रहैये त लोग अप अपन रल रिलेशन दोस्त महीम के थोड़े भुलि जाइ छै। जे भूलैए ओ त गड़बड़ बात ये।
हुं ई बात त छै।
हं, हम अपन जगह ये रिश्ता नाता दोस्त महीम हीत हं ई सब अपन जगह या सबके लोकके मिलाइ के चलैके छै। ओहिमे
सही बात बाजै छी और सब बतबू
और सब सब नीक या हं एकदम फर्स्ट क्लास या कनी टा आब मौसम के भी जे या ठीक ठाके छै।
हँ उ बात त छै।
आब जे या मौसमो ठीक भ जायत, कनी टा बढ़िएं जानै छियै हमरो खातिर कनी टा बढ़िए भेल कि मौसम किया त ह ह ठण्डागेल आ गाँवों घरमे सबके नीके भेल किये कारण फेर लोक के खेती -खेती, सब चीज समटाय गेल त बहुत जगह त परेशानी रहै ओ जे तुफान उठल रहे। ओ तूफान मे कते आदमी के खेत नष्ट भए गेल।
इ बात त सही कहलौ।
लेकिन की करबै आदमी परेशान छै। भोरे आइ गर्मी में कुछ आदमी के लागल की नै चलु मानसून घुइस जाय बुझलियै। लेकिन मानसून त घुसले नै, मेन मलेमास चलाय के समयो के जे छै कि एक महीना बढ़ाय दै छियै ने
हां।
ओना कहल जाय त मानसून घुसि गेल लेकिन इएह या कि अब दू चैर दिन अन्दर- अन्दर मौसम घुइस जायत पानि- तानी पड़त। अपन जे भी काम ये अपन सब समेट लिय
रौ सोचेै त छियै।
हां।
असगरे छियै की करब।
फिर भी यैह अहाँ के सब समझि लियौ। ओहे हमरो आर के अभी यैह काम ह नुनू -उनू सब ठीक या ओहो सब सुतले या ओ ने जे बराती जे गेल रहे ने पूरा थैक गेलै कारण जे छै कि सब परेशान या सब एकदम सुतल-उतल मे चलु कोनो बात नै आइ इसकुल बन्द या त अपन सुतत
बुझलियै तेह कारण छोड़ि देलौं की चलु कम से कम नींद पूरा हो जाय आ छोटका नुनू जे ये हमर कनिटा ज्यादा बदमाशी
सबके ओय रहै छै।
आहाँ के बात वहाँ के नस्ता प पानी और भए गेल?
हूँ।
बस और कुछो नै
हं जलखै की सब बनेलियै?
रोटी भुजिया बनेलियै अखनी कुछो नैय बनेलियै, रोटी भुजिया आब बनतै।
हं आब बनतै। चलू ओैर सब बताबू और सब निके या न?
की बजलियै नैय सुनलियै?
और सब नीक या न?
ह सब नीक या बस थोड़ सा मन ए दब छै न
हं अच्छा चलू ठीक छै, बाद मे बात करब ठीक या।
अच्छा ठीके छै त